हलो
हेलो
हँ दीक्षा आज हमलोग का टॉफिक है आम ठिक तऽ आइ ठीक छै आइ अपना सब आम के बारेमे बात करबै
ठीक छै आमे के बारे मे करबै बहिन आम के मौसम चलि रहल छै
अहाँके कोन आम नीक लागैया
हमरा तऽ सबसँ बढ़िआँ मालद लागै छै लेकिन हमर पपा ओ हमर पपा क
जर्दालु ई कोन आम होइ छाय
जर्दालु आम नै जानै छियै भागलपुर के आम छै फेमस बहुत
इ आम के हम नामे पहिल बेर सुनलिय या
लाल लाल होय छै एकदम गोले गोल खूब मीठ लागल खाय मे
अच्छा हम बुझलिय ओकरा सिन्दुरिया आम भऽ सकैया हमसब कहैत हेबै
नै सिन्दुरिया तऽ एगो आओर आम होइ छै न
हूँ अच्छा त ठीक छै तऽ कहियो खेबै ओहो आम
हमे नेने आएब आहां लए
ठी अहाँ जाइ छियै घर की
घर जायब तऽ नेने आयब देखू
अच्छा ठीक छै ठीक छै आओर बताउ तऽ आम के मौसम मे आओर की की नीक लागैया अहाँके
लीची आ जामुन जामुन खेलिया अहाँ कि नै
जामुन जामुन तऽ नै खेलियै या एखन
हम तऽ एके दिन खेलौं एतऽ तऽ मिलबे नै करैया
एतय तऽ सहीमे नै ओते मिलै छै त कीऽ क सकै छी आओर आम स बनल कोन कोन चीज अहाँ के नीक लागैया
उ हमर दादीमां बनाबैया आम रस उ जे आम के रसके बनैय
हँ हँ
उ तऽ बहुत नीक लागै या आओर आम के जूसो पियै छीयै हम
आम के जे मम्मीसब बनबै छै भोरक बनबै छै मिक्सर मे मिल्कशेक मैंगो सेक हँ बड नीक लागै छै आमौटो बनैया अहाँके घर पर की लेकिन ओ नीक ओते नै लागै छै न
अरे उ हमर दादी माँ बनाबै त छै लेकिन आइ तक हमरासबकेँ देबे नै केलकैया बना बना क बस राखि रहल छीयै
जा अहाँके खायके मोन यए तऽ हम घर स लेने आएब यै बेर
बढ़ियाँ लागै या खाय मे
नीक लागै छै कहियो नै खेने छियाय
ना कहियो नै
ओकरा न रात के की करै छै मतलब जेना ओ एय लेए बनायल जाय छै आम के मौसम मे तऽ आम बेट देबे जाइ छै लेकिन जेना आम के मौसम नै भेल आ ककरो मोन भेल कि कनि आम के स्वाद आबी कनि खायके मोन भेल तऽ आदमी सोचलक कि जे ओकरा की केलक ओ अमोट के पानिमे भिजाकऽ छोड़ि देलक कनि दिन बहुत आदमी एना केलक आ ओ जखन कनि गिल्ल भ गेल तऽ ओकरा एना एना हाथ स सानि लेलक चीन्नी दऽ क ओकरा रोटी संगे खेलक तऽ ओ आम के पूरा स्वाद मतलब लागल जे बिन मौसम आम के स्वाद भेल
अच्छा ओकरा पानिमे भिगा कऽ तब खाइ छी नाय
हँ की ओ के केओ ओना ओना जेना अहाँके मोन तऽ साँझ सब टाइमकेऽ एनाहितो खा सकै छी जे कनिगो रोटी जेना रहै छै ओकरा तोड़ लियअ आ बाद मोड़ क एनाहिते खा लिय
ई बार घर जेबै तऽ दादी स माइंग क खेबै
अरे हम ले ने आबी नै तऽ हमर मम्मी बनेने छै
ठीक छै ने ने एब
नै नै आब तऽ अहाँ सबके स्वाद कराएब एत आओर बताउ पटना हमे तऽ लि लेकिन आम लेकिन खूब लागै छै घर पर आम के सीजन मे जादा नीक लागै छै न
पुरमे कतेय आम फरैया आहाँ गेल छीयै भागलपुर बगीचा भरल रहै छै बहुत आम होय छै ओतऽ
गेल छियै भागलपुर
नाय हमर रूममेट छै ओतऽ के कहै छै कि हमरा सबके आम के गाछी नहियो छै ने तैहियो एतेक आम खालै छियै कि मोन भरि जाइ छै
अहाँके रूममेट आम नै अनलक ओतऽसँ
जेतै दू तीन दिन मे घर तब कहलकै की लाबबै
तऽ ओ बानी ओकासँ खूब मालदह मंगा लेब आ ओ जे कोन नाम कहलिया
हँ ओ सब आम चिन्है छै ओकरा हम कहने छीयै नेने आबै लए
त मंगा लेब भने
हँ हँ
तऽ तखन तऽ अहाँके लॉटरी लागि गेल
लाबत तब ने कहल कै य बस
हँ हँ सेहो बात छै आम के वजन न खूब भऽ जाइ छै आनै मे तऽ आनैमे हालत खराब भऽ जाइ छै
लीची तऽ कहियो ठीक छै लेकिन लिची तऽ मिलते नै छै
ओ हल्का होइ छै बड
हमर सबके तरफ तऽ लीची के गाछे बहुत कम छै
हमरो सबके ओते ने एक्का दुक्का केओ केओ के घर मे केओ केओ अपन बगीचा मे उगेलक तऽ उगेलक
हँ लीची मे स लीची के गाछी मे स म च्छरदानी लगाक के रैख देलक की कोइ तोड़लक
हँ सब ओते आ हमसब की करियै एगो पता बच्चा मे इसकुल आबै रहियै नऽ तऽ रस्ता मे एगो केँ घर मे छलै लीची केँ गाछ ओ नऽ ओकर आधा गाछ देवाल केँ ओहि पार आधा अहि पार छलै तऽ छलियै तऽ छोट बच्चा मे छोट - छोट हाइट केँ रहियै तऽ ओ घर ओकर देवाल गेट बन्द रहै छलै नऽ तऽ हमसब सोचियै कि इ नाइ देखत आ एय कऽ कुइद कऽ तोड़ लै छी एक बेर तऽ रोज नऽ किछ किछ लीची तोड़ लैत रहहिय इसकूल से आबैत काल लीची केँ मौसममे एक बेर की भेल धराइए गेलू कुत्ते छोइड़ देलक हमरा सब केँ उ तत डर भेल छलै नऽ ओय दिन ओहिकेँ बाद ओ हमर बहिन केँ पकैड़ लेलक आ कहे छै कि पकड़ा दियौ कुत्ता सँ कटा दिओ एना - एना कहै छलै आ फेर कहलकै की
ककर बेटी छै चिन्हई छै तऽ उसके बाद ओयकेँ बाद नाम सब पूछलकै तऽ पपा केँ नामसभ बतेलियै तऽ फेर कहलकै जे हँ जे अच्छऽ अच्छऽ जो माफ करै छियो आब सँ नय एना करिहे दाइ तऽ फेर ई कहि केऽ छोइड़ देल
तऽ अहाँ लीची छोर तोड़नाइ छोड़िये देने हेबै
कान पकैरऽ लेली जे ओकर गाछ केँ तऽ तरप देखबो नय करब कु ता दैरा दने छलै हमरा सब केँ पीछे आओर अहाँ बताउ
कते दिन खेलो
हम तो एक एक दिन अपन ओय चाची ओतऽ गेल छ लू तऽ ओतऽ खेने रहूँ आ हम आओर ओहि केँ बाद कहियो नय खेलू
ओहै नऽ दिन पर दिन लिची कमे होते जा रहल छै
हँ मुजफ्फरपुर सब तरफ खूब छै ओना उम्हर तऽ ओम्हर लेकिन ओतय केँ जे रहै छै ओकरा सबकेँ खूब होइ छै
छै नऽ कि एक जगह हइ छै सब जगह सप्लाई करैय पड़े छै नऽ बिहार सँ बाहरो जाइ छै एथै सँ
सभ जगह तऽ फेर ओ अ पता चलल जे अपने सब केँ नहि भेटैल
हँ
लेकिन कि सबसँ बढ़िया तऽ लेकिन आमे लागै छै किछ कहियो लीचियो सँ बढ़िया
अहाँ मुरही आम खेलियै यऽ मुरही आम
मुरही आन तऽ हम कहियो नय खेने छियै
एते बढ़िया लागत मुरहीमे आम केँ रस - रस दै कऽ पूरा भीगा दियौ मुरही केँ तब खाउ
आ हमसभ केना खाइ छियै पता छै आम चूड़ा आम केँ गाइर कऽ पूरा रस नि काइ कऽ आम केँ
बढ़िया होय छै लेकिन आम मुरही ओहो बढ़िया मुरही पूरा घूइल जाइ छै
अच्छऽ एयबेर खेबे आम मुरही आम मुरही कहियो जिन्दगी मे नय ट्राई केने छलियै
अपन हमे आओर हमर बहिन सब बैठैत रहिये नऽ खाय लऽ तऽ गेलन गेलन खतम दैय दैत रहियै
गेलत - गेलन बाप रे
सब ओय मे मिल केँ जे खाय
बाप रे मुर्गीमे त वजनो नहि होइ छै न
नहि हँ हँ कहे की नाास्ता खाना वएह होइत रहे खाना
आ चूड़ा हममरो चूड़ा के मौसम मतलब सॉरी आम के मौसम मे खाली हमसभ आमे चूड़ा भोर साँझ की करै छै दादी एम्हर एक एक कटहोत के बेर मे गाछ से आयल त आम त बहुते ने भऽ जाइ छै
बस मुठी काटि काटि क मुदा
हँ मुट्ठी काटि के ओहिमे कठौत मे पहिले राखि देलक आधा घंटा आ ओहिके बाद आधा घंटा छोड़ि देलक आ ओहिके बाद जखन गनी समय भेट तैं सबके ले दोसर कठौत मे गारि देलके की ये संगी ओय के बाद फ्रिज मे घुस कहाँ देलक हमर जखन जकरा मोन लेके जो आ खेने जो
हमर मम्मी सब की करै छै ओहिने चक्का काटि के राखल रहे पप्पा सभ आयल नाश्ता करै ले बस देलक आगा मे थाली आ चक्का काटि काटि के देने गेल
हँ त ओनहिते आम के मौसम मे छै भोर स साँझ राइत लेकिन किछु के सब के भोजनो खूब बढ़ि जाय छै
हमर त सबसँ पसन्दीदा फल छै आम
हमरो हमरो बड्ड नीक लागै ये
आम के बाद हम खाली अंगुरे त बढ़िआं लागे हे
अंगूर
हँ
अच्छा हमरा तऽ हम ओयके बाद लीचीये नीक न लागैया और सबसँ ज्यादा ओहिके बाद संतरा हमरा नीक लागैया
संतरा बढ़ियाँ लागैया अहाँके
हमरो
अच्छा
हमरा सेब नहि नीक लागैये ओतेक
सेब ककरो नहि बढ़ियाँ लागेया
हँ बस खा लै छी फायदा सबसे ज्यादा करै छै लेकिन आदमी के नीक नै लागै छै आम हँ ओते नहि केला फेर ठीक लागैत छै न
हँ केला ई सब दिन मिल
हँ अ सस तो छै अपन अपन सब जेना विद्यार्थी सबके गरीब फल छो ओ तुरन्त किछु फल खाायके मोन तऽ केला खा लिअ ने अमरूदो नीक लागै छै लेकिन अमरूद के चिबैत चिबैत मुँहे थकि जाइत छै
हँ अमरुद फेर वएह अखन बढ़ियाँ वला मिलत तबे
हँ मतलब ज्यादा घुलल अमरुद के ई होइ छै न जे घुलि गेल बहुत ज्यादा तऽ घुलि गेल नहि तऽ फेर की भेल जे कच्चे मिल गेल ओ चिबैत-चिबैत मुँहे दुखा जाइ छै
हँ हँ
आओर तखन लेकिन आम के त बहुत किछ बनै छै आम पन्ना नीक लागैया अहाँके पियै में
कना-कना बनेय
आम पन्ना हमरो नहि बुझल ये ज्यादा लेकिन शायद ओकरा कहै छै की जे आम केँ अथी मे ओ पइन मे गरम पइन मे खौला कऽ कच्चे केँ आम रहै छै कि जादा पाकल हँ जादा पाकल नय कनि कच्चे
कच्चा आम कऽ खौला कऽ ओकर बाद ओकरा छील कऽ काइट कऽ आ पानि मे दै कऽ उ दै कऽ ईसभ दै कऽ पी लै छै नऽ गर्मी महीना मे तऽ लू सब नय लागै छै
हँ ओहिमे कहै छै खूब चाट मसाला ना अम्मर ई सब द कऽ ओकरा चटपटा बना देय छै तऽ ओ बड नीक लागै छै
हँ - हँ
आ तऽ ओहो सभ ख - खूब फायदा करै छै
रस वला आम केना कैर कऽ खाइ छियै अहाँ
रस वला आम
हँ रस जे आम मे होइ छै ओकरा हमसब की करै छी कनि टा काइट दै छी ओकर रस कऽ चुसैत रहै छी हँ - हँ, हँ - हँ
बिज्जू कहै छियै नऽ
हँ बिज्जू ओ कोनो - कोनो आओर मे नय रहै छै बढ़िया
हँ जादातर केँ लेकिन ज्यादातर हमर सब केँ घर गाँवमे नऽ बिजूए ओहन होइ छै जयमे की करै छै मतलब ओ ओहे ओकरा अथि किछ करै केँ जरुरियो नम ओयमे गुद्दा तऽ रहै नैय छै खाली रसे रहै छै ओकर तऽ कनियो ऊपर से अथी कऽ देलहु ओय केँ बाद खा जत्तिये मोन रति भर हँ हँ हँ
अरे उ हमे सभ तऽ बच्चा मे नऽ आम-आम चोरबै लऽ राइत कऽ चाइर बजे उइठ जाइत रहियै
बाप रे अहाँ सब तऽ अहाँ सब तऽ बड़का चोर छलियै
ओहो मे अपना आम रहैत मऽ पड़ोसिया केँ गाछ केँ आम बढ़िया लागैत रहै तऽ ओकर आम लैत रहियै
ठीक छै दीक्षा तऽ राखै छी आब
ठीक छै
ठीक राखै छी